ठीक छै
सब ठीक छै अपन कहू की हाल साल छै
हमरो आरके भी सब ठीक छै सखी हमहहुँ तनी आबल छीै अपन मौसी घरमे
ओ
यही सब खा पी क के सब सुतल पड़ल छै
हँ
न आर के कहू भोजन पानी भए गेल
हँ सब कोइ के खाना पीना हो गै छै
का बनलै
हुँ आज बनेलियए छियै कढ़ी चावल आ थोड़ा सा खिचड़ी बनेलियए आज सनिच्चर हलै न यह से आज तनि सुन खिचड़ी बना देलियै
हमरो घर बनल छै खीर तर पूरीी आऔर आलू परवल कर सब्जी
ओ कोइ शुभ काम छै कय
हमर बहिन मौसीर बेटीक के शादी के सवा महीना भऽ गेल ने त ओहि मरबा पूजा के लिए
ओ
इ पचगो सुहागिन सब आबल रहै दही सब पूजा पाठ कर के खा पी के कनि ऐसे ही बोसल छियै
ओ मौसीघर कहाँ छै
हमार मौसी कें तनि बिहारदिसन
ओ अरे जानल सखी बिहारे मे एगो सीत सीतामढ़ी मन्दिर छै
अच्छा
बहुत सुन्दर मंदिर छै कहै छी सब पुनौरा धाम सीतााजी के मंदिर है
हाँ सीताजी कें सीतामढ़ी इ इ मैथिली ई सब मतलब जनक कुर्क के वहि के
हँ बिहार के प्रमुख मुख्य मन्दिर हइ
अच्छा हमरा आर कें जानकारी ना हय भ गेल
ओ
सीताजी के मन्दिर
हँ सीतााजी के जन्म उह है होइ छै
ओ पर्यटन स्थल केना मतलब य आबै छै ने घूमे
हँ हँ हँ बिहारेमे होइ छै पुनौरा धाम कहै छीियै ई सब कोइ फिर से एगो कुंड हइ बहुत बहुत बड़ा कुण्ड होइ छै ओहि छै
ओहि पुनर धाम ने ओ
अपने कें नै जानत रहली किी
नहि हमरा आर के न जानकारी हो अ ई हो सक के जानकारियो हो होते तऽ उ बिसरा गेलिये हमारा आर कें ध्यान न करै छै
भदौरी जिला मे पड़ै छै उत्तर प्रदेश मे इलाहाबाद बनारस के बिहा बिना बनारस के बीच मे पड़ै छै
अच्छा तब तऽ दूरे छै हमरा आर घरसँ हँ तब तऽ दूरे छै आ फेर बड़ बेटी के अकेले लिए क आबल रहै ने हँ हँ जाए जाए
होंले अ
तनि कोइ अथी अहाँके भैया उया रहले होतीन न तऽ भले जीतिेय हल
ओ
हँ आऔर सखी कार्या उरया के काज भेटल छै अहाँ कें
हँ हँ कार्य के काम तऽ भटाए जे सखी बहुत अच्छा काम छै
ई इ यारमे का करीके पड़ै छोड़
एकरा मे कुछ नहि करे के पड़े छै खाली वहाँ नंबर डाले के पड़े छै नाम डाले के पड़े छै वहां से मतलब मै सजाबै छै व्हाट्सप में जुड़े के पड़ै छै तऽ उहें से काम एऐतै
अच्छा
ओकरे से जूड़े के होत त
अच्छा अच्छा हँ हँ ठीक कहलिय
हँ मैथिली भाषामे होइ छै भोजपुर पूरी भाषा मे होइ छै फिर पिकचर उकचर जैसे आबै छै छै ने तऽ ओहि देख देख के बोले के होइ छै कि की पिक्चर मे की देल छै की कर रहल छै की बात होइ छै इहे सब
ई त बड्ड नीक काम छै
बहुत तनि बहुत अच्छा काम छै हँ तनी आर्थिक स्थिति मे मदद हँ हँ घरे मे एने ओने कोनो जाय के भी नहि पड़ै छै से घरे मे हो जाइ छै
हाँ ओते तऽ बहुत नीक काज छै हम हमारा आर कें तनी य आर बारे में जानकारी दे देल से बहुत न कले सखी हमहहु देखब तो एकरार के तनि डाउनलोड कर के अपने फोन मे आ रख लेब कार्य आर
हँ हँ बहुत तत्मिक कते कते आदमी जुड़ल छै एकरा मे
अच्छा आऔर अहां के बाल बुतरु सब ठीक
हँ हमरो सब बाल बुतरु ठीक छै
अचछा
छुट्टी मे कहाँ जा रहली है अभी
आ अहाँके मालिक का परड़ जा
हँ हँ ओ काम पे गेल हथििन
अच्छा आर अहाँके घूमे फिरेके किछो प्लान बनल छै
ना उहे सोचै छियै कि तनि सुनबालु के सीतामढ़ी घुमा दिये से बाल बूतो तनी संस्कृति अपन परम्परा के सीखथिन जानथिन
सही बात
आज कल बच्चा लोग मोबाइले देखै छी दिन रात त कहाँ सब ई सब बात जानते रहे ई लोग
हँ सखी बातो नीक कहै छियै अहाँके हमरा
तनी जानथिन तब ने बच चलू तऽ आजकल के बच्चा लोग देखै ह मोटू पतलू खाली डोरेमोन हँ कार्टूने देखै छै खाली दिन भर
अय तनी धार्मिक स्थल मे गुण
हँ तनि अहाँ धार्मिक स्थल मे घुमा देबै तऽ तब ने जानबै जानतेै बच्चा लोको कुछ कुछ की होइ छै कैसे होइ छै
तऽ अपन की धर्म संस्कृति छै ई सबके के हम आरे केना काम छै
हँ संस्कृति की होइ छै इतिहास की होइ छै आ तनि सीतााजी के जन्म स्थ सब घुमा देबे तब ने जानते ब्चलोग की हाँ सीता जी कहाँ जनम होल
सही बात छै आ इ ते एकदम नीक सोचले छीिय अहां के की तनि बाल बच्चा के धार्मिक स्थल के घुमाबै से तनि उनके न के भी मन में धर्म के प्रति रुचि जाग
हँ हँ बहुत सुंदर मंदिर छै बहुत शुद्द अद्भुत मंदिर छै बहुत कला कला के अ सामान बिकै छै वहाँ पे मिट्टी के बर्तन बिके छै मिट्टी के कथिय कि खिलौना सब बना बना के बेच हँ हँ
अच्छा ई तऽ अलगे ओ हँ आ मट्टी के कलाकृति के काम होवे छै वह
हँ हँ हँ
चलू ई तो बहुत नीक जानकारी दी दो हमरा आरके तनी अगर मौका परी तऽ हम तो जरूर जाएब वहाँ पे
हँ हँ जरूर जरूर तऽ कबो प्लान बनाबोथ नै चल साथे चलबै घूमे ल
अच्छा
त अपने आर के कहलियै क तनि अपने मालिक से पूछ करके प्लान बनाउ चलो घूमे ले सीतामढ़ी घूम के आबे आजकल के दिन दुनिया में की रखल छै
हँ सखी बक बहुत आ से की एल छियै अहाँके के अगर साथ जाइ त तनी जादे मजा अ लगी तनी बाल बच्च अच्छा परिवार भी मिलजुल के एक जगह घूम फिर
हँ हँ
तब ने तऽ हमहुँ कनि अपन मालिक से बात उत कर रखिय आओर पूछ लेबन लेबै छियए चलू तनि अगर र परमिशन मिल जाय त जादे बढ़िया रह जादे नीक ने
हाँ पूछिके बतैह सखी
जरूर हमब अहाँके फोन करब
ठीक छै आओर सब कहू की हाल चाल होइ छै
हँ तो सबे अभी नीक छै बालो बच्चा सबी नीक छै परहि
हँ सखी बड्डी गर्मी कभी कभी गर्मी हो जाइ छै कभी कभी बारिश हो जाइ छै एकरे मे तऽ तबियत खराब हो
हँ अतऽ मन पियाज ला ऽ गेल छै तनी जे कलके सफर भऽ गेल ने बारह घणटाके के सफर भ गेल हमरा आर के से मनमे आय जें एकदम धक कतह जाय छि
हाँ
कनी विश्राम करे छी ये तऽ हम अहाँ कें तनि करत तनी देरमे उठके फोल ठीक छै सखी हँ ठीक अच्छा
ह ह त बहुत हल्ला करतेय